ठीक छै अहाँके की हाल चाल।
ठीक अछि।
हँ अहाँ सब?
ठीक छी, कतऽ रहै छियै अहां।
हम तऽ दरभंगा मे रहै छी अहाँ।
हं हम तऽ मधुबनीमे छियै एखने एलियैये मधुबनी। हँ मधुबनीमे रहै छियै।
टाउनेमे।
हँ हँ ओ छै आई पी एस लगमे छै ओतहि। हँ हँ नाम सुनने हेबै।
से हँ हँ।
हँ हँ नाम सुनने हेबै, स्टेडियममे तऽ एखन भयंकर युद्ध स्तर पर काज चलि रहल अछि।
अच्छा।
हँ अहाँ की करै छियै।
हम तऽ एखन पढ़ाइ कऽ रहल छी, मतलब बारहवीं भेले एखने।
हुं।
और अखन नीट भेल नीट एग्जाम होइ छै ओकर पढ़ाई क रहल छी।
ओ ओकरे तैयारीमे लागल छी।
हँ।
तऽ ओ तऽ अपनेसँ या, ऑनलाइन या ऑफलाइन।
नहि अपनेसँ नहि अथि कोचिंग अथि कोर्स लेने छी कोचिङ्ग। सएह सब। पढ़बै छ ओएहमे तऽ क्लास रहै छै भोरसँ साँझ तक त करै छियै।
हं आर ई फर्स्ट सेमेस्टर अछि कि पहिले कयने छलियै
पहिले एबेर अछि।
पहिले बेर अछि। अच्छा एहिसँ पहिले जे ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
तऽ लीक भऽ गेलै तऽ ओहिमे आब की करितै फेरसँ ड्रॉप ले अथि फेरसँ रीनीट भेलै? तऽ ओहो देलियै तऽ लगले नहि हेतै तऽ एहि बेर ड्रॉप लेलियैए। अगिला साल देबै फेरसँ तऽ पहिल ड्रॉप एलै हमर सबके।
अच्छा मोन लगा के, एहिबेर के की स्कोप बुझैये।
एहिबेर निकालयके छै।
निकालयके छै आ पिछला एग्जाम जे भेलैए परीक्षा जे भेलै तहिमे केहन तेहन नहि बुझैय।
ठीके छलै फिजिक्स केमेिस्ट्री मे गड़बरा गेलै।
अच्छा -अच्छा इ सब फिजिक्स तऽ होइते छै कनि टफ छै।
हँ
ओर सब?
हँ अहाँ सब खाना पीना भ गेल?
हँ एखने भोजन कऽ के उठलहुं हेँ तो कहलहु अहाँ सँ गप केला बहुत दिन भऽ गेल छलै। तऽ हालचाल तऽ कतय ऑनलाइन करै छियै कि ऑफलाइन?
नहि पहिले ऑफलाइनेमे रहैय पी डब्लूमे आब एखन ऑनलाइन कोर्स लेने छियै पी डब्लू के।
अच्छा अच्छा अच्छा घरसँ करे छियै पहिले जाइ छलियै कि डेरा लेने
नहि नहि पहिले ट्रेनसँ रौज हमसभ जयै दू साल गेलियै ट्रेनेसँ।
अच्छा।
रोज जाइये फड़ कऽ रातिके क्लास कऽ के आबि जाइ छलै दू साल लगातार गेल रहियए। तऽ दू सालके ओतेक क्लास रहै।
बरसात अबै
दिक्कत होइ छलै कि आब क्लास छोड़ तऽ नहि सकै छलै करऽ जाइ छलियै बरसात तीरै पप्पा आन देने रह
अच्छा।
हँ
फेर ओतऽ ओतऽ जे जाइ छलियै तऽ स्टेशनसँ अहाँके डेरा दूर छलै?
स्टेशनसँ कनिक पाँच सात मिनटके रस्ता रहैथ।
हँ
तऽ पैदले चलि जाइ छलियै।
अच्छा आओर एखन तऽ अहाँ सब तऽ बैचलर आदमी छियै तऽ नानियो गाम दिस जाइत हेबै?
हमर नानीयो दरभ्ंगे जिलामे भेले।
वाह तऽ ओत हो त
लोगने कनी दूर ह बस सब छै दिल्ली मोड़ छै ओत त ओतय बस होइ छै तऽ ओतऽ बस पकड़ कऽ जायल जाइ छै।
अच्छा अच्छा ओतयसँ दिक्कत नहि होइए आब।
नहि लेकिन नहि गेल छी कहियो मोन भेल तऽ जाइत छलहुँ नहि तऽ नहिये गेलहुँ।
हँ एक एक आदमी दे सुनलिये घटना अहाँके बीच मे अपना मिथिला समाज ए त एहन चीज भऽ जाय छै जे एकटा आदमी
हँ इ तेरह तेरह दिनमे जे छै से अप्रैल मार्च
आब तऽ माछ मासुके तऽ प्रचलन भऽ गेलैए तेहन प्रचलन भऽ गेलैए जे मत पूछू।
आब अपन सभके कल्चर इएहाँ बढ़ाइए देलकैए। भोज भात तऽ एते बढ़ा देलकै या
हँ भोज भात कम आर माछ, मॉउस ज्यादा कऽ देलकिन पहिले माछ, मॉउस थोड़बे पहिले माछ, मॉउस
नैय आब देखावटी सब करऽ लगलै ह
हालमे एकटा घटना सुनलियए जे जगह पर छलखिन हे हमरे एकटा परिचित आदमी छएथ नोवकेश हुअवला छलइन हे काइल्ह होइ तइन आइ फेर दोसर गोटा हुनका दियाद मेँ एक्सपायर खंडित भऽ गेलइन आब हुनका नओ दस दिन ई, आ दस दिन ओ बीस बाइस, चौबीस दिन मोटा मोटी फेर बढ़ि गेलइन। तऽ आ बुझियौ जे छूतका एहन चीज होइ छै, जे अपन मिथिला समाजके जे मानै छै। से तऽ हम अहाँ तऽ खूब एक जाइन रहल छियै।
हँ
तऽ हुनका तऽ भऽ गेलइन लगभगमे महीना दिन के चपेट पइड़ गेलइन। ह आ बुझियौ जे करर्ता सभके की हालत हेतै। गाँव समाजक जे दियाद है थिन हुनकर एक मूल गोत्र के जे आदमी हेथिन हुनका सबके की दिक्कत हेतन के परेशानी श बोस परेशानी बहुत झेलय पइड़ रहल छै। ह आओर ओइ मेँ हम
हम तऽ अ
रैयाम छै बोझलियै एतयसँ दस किलोमीटर ओतय हम एकटा व्यापार करै छिय, किराना काउंटर छै, ओहिठमा हँ ओना हमर ओहिठिमा सँ हँ ओहीठिमा सँ लगभग में तीन किलोमीटर
अच्छा गाँएसँ रोज अप डाउन करै छियै।
नइ गाँवो सँ कऽ लैत छीयै आ मधुबनियों चइल अबैत छी
गाँवमे आर केओ रहै छैत, यऽ केओ नइ
माँ रहै छथिन
अच्छा - अचछा सभ गाँव मे रहैत छैथ।
नैय -नैय मधुबनीमे ओसभ ओहो सभ पढ़ाइ लिखाइ करै छइथ तैयारिए सभमे लागल छइथ तखन ओहो एहि बेर इन्टर हम एहि दुआरे पुछलहुँ जे ओहोसभ इन्टर कऽ कऽ तैयारियए मे लागल छइथ तऽ जाबे तक लोक एक दोसर त चर्चा होइ छै, तखने ने किछ ने किछ ओहिमेसँ निचोड़ निकलैत छै। आग आ दस गो के निचोड़ निकलतै तऽ एकटा के स्मरण कऽ कऽ ओहिमे से किछु वर्क हेतै किछ सीखऽके मौका मिलतै केन कऽ ऑनलाइन केल जाइ छै केना क की केल जाइ छै केना क ऑफलाइन कयल जाइ छै तऽ ओ सब बुझथिन तऽ माइन लिअऽ बच्चा सब ओहि ढङंगगसँ ढुलक छै। ओना मोबाइल के जमाना भऽ गेलै एक समय पु छलियए जे कोनो बच्चा बच्चा के हाथ मे मोबाइल नहि देल जाय छलैएा आब तऽ बच्चा सबके तऽ जन्म लै छैय आ बच्चा सभके हाथमे मोबाइल रहै छैय।
हँ।
बच्चा कान लागल मोबाइल पकड़ा देलक अच्छा पैघ भेल तऽ ओकरा तऽ मोबाइल मोबाइले छैय। आ बच्चा पढ़ैए कि गेम खेलैए की करैए से हम थोड़बे देखैत विश्वाससँ बढ़ि कऽ कोनो चीज नहि छैय।
ह। नहि।
ह कारण यदि ओ गार्जियनके की ठकतै गार्जियनके समय तऽ आधासँ बेसी की तऽ एज बीत गेलय।
हँ बच्चायदि अपना ल नहि किछु केलखिन त अपन हँ
बुझिते छी तहन अहूँसभ पढ़ाइ लिखाइ करिते छी आगाँ हमहूँसभ सब अपन-अपन बच्चाके इएह रास्ता बतेबनि बहुत नीक अहाँसँ गप्प कऽ कऽ हमरा बहुत नीक लागल आ चलू लेकिन मोन से अहूँ सब पढ़ाई
हम अपन मिथिला के।
जन मनुख जोनमे हमर अहाँके जन्म भेलए तऽ हम इएह कहब गर्वसँ मिथिलाके नाम रौशन करू आ अपन माता पिताके नाम रोशन
ओना अहाँ सब कते आदमी रहै छियै।
पांच आदमी छिये दूगो मोटा मोटी माओ आबि गेल तऽ आठ दूगो ब बच्चा अछि आओर पत्नी छथि अपने छी आ माताराम छथि। कोना भैया सब हँ हँ- हँ भैयासभ सेहो रहै छथिन बुझलियै। हँ तऽ ओहो सभ रहै छथिन एहिठाम। हँ ओहो सब बाजारे मे छथिन मधुबनिया मे रहै छथिन। हुनको अहाँके लड़का छनि एकटा पटनामे रहै छनि। ओहो तऽ तैयारिए तैयारिमे करै छथिन। हँ तैयारी कोर्सेके करै छथिन आओर सुनमे लए जे अथी हुनका एक साल पुरलेन है, एक साल पुरलेन है और दोसर सालमे आब एहिबेर ई नहि करता कारण पिछला साल अहाँके नाम दिसम्बरेमे शायद एडमिशन भेल रहै कि की भेल रहै।
अच्छा।
हँ तऽ उएह एक साल पुरले ने बच्चा तऽ बीचमे आयल छै छले गर्मी छुट्टी छलैया ओहिमे आयल छले। आओर पढ़ाई लिखाई तऽ कहलक जे बढ़िया चलैये ओ की होइ छैय एकटा डॉक्टरीमे फिजियोथेरपी होइ छैय।
फिजियोथेरपी होइ छैय हँ- हँ।
हँ तऽ बुझिते छी अहाँसभ। हँ अहाँसभ नीटके करैत छियै हमसभ तऽ ओतेक बुझैत नहि छियै।
हूँ आब तऽ बहुत चीज आबि गेल छैय पहिले। एते नै रहै छलै आब दिन पर दिन सब। किछ बढ़िये रहल।
हँ कहलै जे चारि सालके कोर्स हैत। ह चारि सालके कोर्समे एक डेढ़ साल बीतिए गेलन हेँ। तऽ बच्चा यदि गार्जियनके नहि ठकथिन तहन ओ किछ कऽक ऐयताह। नै तऽ नहि त कोनो गार्जियनके की लेथिन यदि नीक करताह तँ हमरे। भैयारीके। हमरा सभके नाम रोशन करथिन रौशन करथिन। आर अपन समाजके नाम रौशन करथिन हुनका आगाँमे डॉक्टरी लागि जेतेन।
हूँ।
ई त कनि बड़का चीज गर्वके चीज थोड़बे भेलै।
नह।
जे फलना गाँव सब। फलला आदमी डॉक्टर मे भेलखिन ओ फिजियोथपिक डॉक्टर भेलखिन। नै किओ सचि इहो कनि बड़का गर्व नहि भेलैया।
नहि।
की।
हँ हँ।
तै दुआरे हम एकेटा कहब मोन लगा कऽ तैयारी करू। आ अहुँ सब अपन-अपन नामके रौशन करू बुझलियै। और सब ठीक छी आ खाना-पीना खेलहुँ।
आ खाना-पीना एखने भेलहुँ हँ कनि छत पर टहलै छी।
अच्छा-अच्छा बेसी काल नै टाइम दऽक। आब त मानि लिअ कऽक तहन आब जाउ पढ़ाई- लिखाई सेहो देखियौ। हाल-चाल अहाँ सऽ बुझके छैला बहुत दिन भ गेल छैला गप-शप। सबगोटा के मत मम्मी-पापा के कहि देबनि प्रणाम।
ह
सबगोटा ठीक छियै आ मोन मोन लगा क पढु। आ मोन लगा कऽ पढू और अपन -अपन माता- पिताके नाम रौशन करू। की ठीक छै और सब बढ़िआ।
आर सब ठीक छै।
सब ठीक है।
हाँ। आब अहाँसब बाहर भीतर नै गेलहुँ।
नै आब कत एखन जेब बाहर।
मतलब घूम। फिर कतहु बाहर नै जाइ छियै नहि हमर सबके काम धंधा। अच्छा रोज मतलब जाइ छियै।
सुबह हुइ है शाम हुइ। किछ होनी नै जोनी बोल हँ।
अहाँ सब रोज अप डाउन करै छियै।
हँ कऽ लै छियै आ बगलमे गाँव छै ने सेहो गाँव चलि गेलहुँ। मौसम खराब रहल तऽ गाँव चलि गेलहुँ। कोनो-कोनो फंशन भेल, ओकेजन भेल तऽ गाँव जेनाइ-एनाइ तऽ लगले रहै छै।
हँ।
हँ, ई तऽ हम सब गाँव के कल्चर ई तऽ मधुबनी त